हेलो
नमस्कार
नमस्कार और बतैइऔ अहाँके हाल चाल की कैसन छैय
सब नीक छैय आहाँके बतइयए नि
चाल सब नीक छैय आओर बत
हँ भऽ गेलै
अहाँके खाना मे कथि कथि हँ हमहूं खा लेलिय अहाँके खाने मे कथी कथि भलै ह
चावल दाल भिंडी का सब्जी पापड़ तिलौरी सलाद
ओ
अहाँके की खेलियैए
हमहुँ खलियै ह दाल चावल सब्जी दाल चावल सब्जीअ फेर आ सलाद खइ अ ईहे सब खलियय अहाँ के खाना में सबस जादा नीक कोन
खाना खाना काफी नीक लागै छैय
अहाँके मने शाकाहारीमे कोन खाना नीक लगै छैय
शाकाहारीमे नीक लागै छैय चावल दाल सब्जी
ओ
भुजिया पापड़ तिलौरी स सलाद यही सब नीक लागै छैय। अहाँके कौन सा नीक लागै छैय
हमरो नीक लागै छै दाल चावल चोखा चटनी सलाद फेर सब्जी मे आलू मटर पनीर के सब्जी शाकाहारी सादा खामे बड़ा नीक लागै छैय।
हॅं हँ
आओर बताइ न अहाँके खाना बना बनाबे आ जात छैय
हु आ जाइ छैय।
आँहां के खाना मे कथि कथि बना लय छी
खानामे हम बना लय छी चावल दाल सब्जी हर तरह के सब्जी बना लय छी मीट मछली बना लय छी आम त अहाँके बना लै छी
हँ हमहुँ बना लय छी चावल दाल सब्जी रोटी मे मछली बना लेै छी अहाँके और बताई न अहाँके ओरी मौसम कैसन छै
ह मौसम तऽ नीक छैय अहाँके बतई ने अहाँके मौसम कैसे हु
हँ हमरो ओरी ओरीके मौसम नीक छैय। अहाँके कहु घूमे फिरे के जायके मन छैय की न
हँ सोचै छियै घूमने जाने छियै कही ओर बतए तऽ मौसम दिल्ली घुमै छियै हँ हँ
कहो उसको उधर मने जाय के अहाँके कहिेयय ओकरा के उधर जााके बात करै ला
ठीक छैय।
आवाज आबै छैय आओर बतैैयै न अहाँके मने मौसम बारिश उरिश भए गेलै कि न उधर बारिस उरिस भेलै ह कि न अहाँ के ओरी
हँ भेल अछि बारिश त हेलो
हेलो
कहली बारिश भेल अछि ईधर
ओ आँधी ऊँधी भी आ रहल छै ए उधर
हँ आँधियो आबै छैय इधर
हँ हमरो तरफ बाड़ा बारिश बाड़ा बरखा भेलै बड़ा आँधी बिजली करकै रहै छैय बहुत तेज तेज बिजली कर कै रहै छैय बड़ा हम तऽ डर गयल छियै कि एतना बिजली करकै छैय आओर बताई न आठ के पढ़ाई लिखाई ई सब कइसन चलत छैय
सब नीक चलै छैय यहाँके बताइयै न
ह हमरो पढ़ाइ लिखाइ सब नीक चलै छैय। हम तऽ सोचै छी अहाँके कहीं घूमे
हँ मन करै छैय न हम मोन करै छियै गोवा घुमयके काश्मीर शिमला मनाली
ह हरियाणा चलबै पानीपत घूमे
हँ चलबै यहाँ के चलबै तऽ हमहुँ चलबै
हँ चलबय जरूर टिकटो बन गेल छैय अब तऽ अब तऽ टाइमो आने वाला छैय छैना
हँ
आज कय तारीख भए गेलई
आज बारह तारीख भेल हो गेले अछि।
ओ तब तऽ कैगो छओ गोटा दिने से ना
हँ
अहाँके तैयार रहबइ और बताइये न अहाँ के पढ़ाई लिखाई ई सब कइसन चलै छैय
सब नीक चलै छैय यहााँ के बत
हँ हमरो पढ़ाई लिखाइ सभ नीक चल छैय आ अहाँके कोन से कक्षामे पढ़ै छि।
हम पढ़ै छी बारहवीकक्षामे
बरह्वी कक्षा में कोन कोन से विषय लेबे छीय अहाँ
हँ लेबे छी विषय गणित लियै छी जीव विज्ञान भौतिकी रसायन शास्त हिन्दी इंगलिश लिय छिन
ओ बड़ा नीक विषय छैय चिकित्सा बनबै अहाँके
हाँ
अओ अहाँके पढ़ाई लिखाई सब मने दिन मे कए घंटा अहाँके पढ़ै छी
दिनमे पढई छि दस घण्टा
केतना घण्टा
दस घण्टा
ब अहाँके त बड़ा नीक से फेक लेबै छी ओर बताइयेगा अहाँके मने अ पेड़ पौधा ईसभ बागवानी मे अपना लगेले छी कि ने
हँ लगेली छि
कोन कोन आम के कोन कोन पेड़ पौधा लगा ले छी
डालमा लगैले छी बीजू लगैले छी ओर मालदह लगैले छी एहि सभ लगैले छी
ओर आम के अलावा भी कोई और पेड़ पौधा लगले छी किना अहाँके
हँ लगायले छियै
चलिए ई अच्छी बात छै
अहाँके बतेयै न अहाँके लगले छी ई पेड़ पौधे
हँ हमहु पेड़ पौधा बहुत लगेले छीयै हम तऽ पेड़ पौधा में आम लगेले छी आम में लगेले छी डालमा आम के पेड़ लगेले छियै मालदह आमके पेड़ लगेले छियइ किष्णभोग आम के पेड़ लगले छियइ फेर अहाँसे क दू जर्दा आम के पेड़ लगे छियइ सी पिया आम के पेड़ लगेले छियै सुकुल आम के पेड़ लगेले छियै दशहरी आम के के पेड़ लगायले छियै फेर बीजू के आम के पेड़ लगायले छियै फेर हम लगैले छियै बथुआवा आम के पेड़ लगेलै छीय फेड़ हम लगेले छी दूगो आओरो पेड़ के आम के पेड़ के अलावा भी बहुत पेड़ लगले छी जैसे दूगो कटहल के पेड़ भेलइ फेर दूगो पपीता के पेड़ लगेले छियै फेर हम लगले छीयै दूगो केला के पेड़ लगैले छियै छियै एगो नीमू के पेड़ लगैलै छीयै फेर अहाँ से बता दू तीन गो अमरुद के पेड़ लगलै छियै आ एगो गुलर के पेड़ लगेले छियै फूल में भी हम काफी फूल लगेले छियै जैसे गेंदा के फूल भऽ गेलै गुलाब के फूल भऽ गेलै फेर चम्पा चमेली के फूल भऽ गेले इहे सब फूल में लगेले छियै आ आ आ हम लौका घिउरा के मने झाड़ ना होके उहो लगै ले छी काफी लौका घिउरा फड़े छै कोनवा पर हमरा देवालके जड़ी मे अहाँके तऽ देखल ही होइ छी
हँ देखै छी
हँ बड़ा नीक लागै छै ओकर सब्जी
सब्जीमे लगायले छि कि नहि रोपले छि किना
ह रोपले छियै भिंडी लौका करेला और झिंगनी यही सब रोपेय छीय
ह ओ ओर बता तऽ ई अहाँके मने आम खयले छी आम कैसन लागै छै नीक लगै छै
हाँ नीक लगै छै
अहाँके ब कोन आम पाक गेलै अहां के ओर अभी कोन कोन आम पाक पाक चुकल है
हँ जादाा पाक गेले छै
ओ जरदा पाक गेल छी हमनी ओरी जरदा जरदा तऽ लेकिन पहिले ही सबसे पहिले पाक जाइ छै ना
हाँ उ बहुत जल्दिये पाक जाइ छै
हँ ओ बहुत जल्दी पाक जाइ छै आ ओर बताउ अहाँके आममे सभसँ नीक कोन सा आम लागै छै
जारदा लागै छै ओर बीज्जूक लागै छै मालदा लागै छै आओर किशनभोग लगै छै
वाह हमरो लागै छी ए जारदा माल किसिम भोगीय आम बड़ा नीक लगै छै बड़ा बढ़िया बड़स स्वादिष्ट लागै छै हँ स का बताउ हम त बहुत खाइ छी सबसेज्यादा तऽ हम खााय छी मालदेव समझा गेलि हँ ओ ए गोआम धक के चुड़ा मे खा लेबै यहाँ के त पूरा दिन खाय के कुछो मन न कर करे छै इतना स्वादिष्ट होइ छै खाय मे लागे छै
लियै आह से बात कर के बड़ा नीक लागल अपन माता पिता के भाय बहन के सबके उ के ख्याल राखब अ काहेकि ओने बड़ा रौदा कड़ा काड़ा उगै छै चलिये नमस्कार धन्यवाद हेलो
हँ ठीक है
ठीक छै क काटू